हाल चाल यौ
आवाज
हँ
बजियौ हँ की हाल चाल यौ
की हाल चाल एछ
की सब होइ छै यौ
बढिया की सब हेतै यौ ऑफिस से एलहु हैं देखलहुं हैं अहाँ एकटा दुखद समाचार देलहुँ हेँ
यौ एकटा बुझलियै हुनका अपन जे छै ने से मूडपर डिपेंड छनि ओ घरमे कहि कऽ जेतेथ जे हम खा कऽ जेबो ठीक छै अगर हुनका अगर अहाँके जे छै से कोनो काज पेड़ गेलनि अहाँ कतबो किछु कहैत कहैत रैह जेबै तऽ ओ खेनाइ नहि खा सकैत छथि हुनकर अहाँके उएह रहे छनि तऽ हुनकाच चार होइ छनि जेक कखनो हम कतहुसँ कुदि जाय तऽ ओ कुदि गेलै तुरत
एक सेकेंड एकटा कॉल अबैय रुकि जाउ
तऽ से बात छै ओहिमे नीक रहै छै अहाँके अपन अपन जे छै से तऽ उएह जे छै से एखन लगेलथि हे जेकि हमरा एना एना भऽ गेलए बेचारा खसि पड़ला कतहु दुःख भेल आसू के कहलियै ने जे नहि होइया तऽ एक बेेर जिज्ञासामे जाउ बुझियौ हुनका की भेलै ओ सब परिवार हँ तऽ ओ रहै छै हुनकर
हँ
बेचारा के अहाँके देखलियै ने पट्टी तट्टी बढ़ने छैथ
आ हा बहुत कष्ट भेल हमरा जस्ट एक्सीडेंट भेलनि हुनकर
जस्ट अहाँ के लिखलखिन ह जेक खेस पड़लहु एना एना बात छै होइत रहैत छनि हुनका सङ्गे ओ तऽ हुनका लेल माइनर बात छनि
एकटा हमर भैयरी छथि हुनकर बैंकक खाता मे की समस्या आब गेलनि हे
यौ हुनका होइ छै से अहाँके ओ कनि छनि दिक्कत हूँ हुनका पाइ बेसी जमा निकासी भए जाय
तै दुआरे आइ हमरो मैसेजके मैसेज हमरो कयने रहथि
हँ
तऽ फेर बादमे संवाद ओते नय भेल लेकिन मैसेज केयने रहय जे ट्रांजेक्शन नोट परमिटेड क के आबि रहल
हुनका लिखल हुनका हुनका कहै छनि जेकि आप अहाँके जे छै से आब जे जे छै से एहिमे जे पाइ किछु बचल अछि ओ अहाँके निकालैके अनुमति नय अछि
अच्छा
तै ओहि पाछू अहाँ परिश्रम नहि करू
तऽ ई ग्रामीण बैंक मे किया ने खाता खोला लै छथि
हूं हूं हूं अरे हुनका सैलरी तैलरी सभटा आबै छनि ओहियो
अरे अबै छनि ने लेकिन मानि लिअ अगर एहन तरहके कोनो समस्या आब भऽ रहल छनि बार बार जेहन बुझैत छथि न जे इम्हर आमहर के पााय घुसे छै ते तुरत बैंक ओय पर रोक लगा देय छै मेन छै जे बैंको सब के नजर रहय छै ने जे केओ ई साइबर फ्रॉड वला तऽ बड्ड मामला चलै छै न ओहि सब लऽ के अखन ऐहन तरह के ट्रांजेक्शन जहाँ होइ छै कि तुरत ओकरा जे छै से रोक लगा दै छै आ ग्रामीण बैंक सबमे ओ ते एखन नहि भेले हे
नया अथियो मे खोला सकैत छथि एखन नया पोस्ट ऑफिस मे
पोस्ट पोस्ट ऑफिस बला हँ पोस्ट ऑफिसो मे खोला सकैत छै लेकिन पोस पोस्ट ऑफिस मे ओहिना नहि खोलतनि
नय खोल देय छन
हम तऽ कहबनि सबसे बढ़ियां ग्रामीण बैंक मे खोलाबोथ ओना हेबे करते ग्रामीण बैंक वला खाता ह तऽ वएह जोड़त ने की दिक्कत छै आब तऽ एते ओहो ओकरो यू पी आई तू पी आई सबटा स्टार्ट भऽ गेलै ये
हँं पंजाब नेशनल बैंक से ओकरा जोड़ि देलकै ये
हँ पंजाब नेशनल बैंक हँ पहिले सेंट्रल बैंक रहै आब लऽ दऽ क एकेटा पंजाब नेशनल बैंक ओकर स्पोंसर्ड भऽ गेले ये
हँ अयौ तऽ समय तऽ बड सुन्दर केने अछि मौसम
एगो समय तऽ बड़ सुन्दर केयने रहिये हमर बेटी जे छै ने
हँ
कचरा खायमे बड्ड नीक लगै छै हे उठाऊ त कनी हँ ओ अहाँके जहाँ कतहु छतो
ओ अहाँके अपन अथी की कहे छै सिमेंट वालू खेनाइ स्टार्ट कऽ देय ये
बालू बस खेनाइ स्टार्ट करे छै ई बड़ा भारी समस्या छै
इ होइ छै जे बच्चा जे छै से भगवान के रूप होइ छै
नहि माइट माइट तैयो ओते नुकसान लोक के नुकसान नय करय छै
आ हम अहाँ जे छै से खा लेबै तऽ कनियओ खा लेबै तऽ अहाँके अथी भऽ जायत अहाँ ओ पता चलि जायत ओकर आ बच्चा के पइचो जाइ छै
नहि यौ पचतै कि एकरा तऽ तते अहाँके एकरा कन्स्टिट्यशन के शिकायत छै बुझलियै।
ओ।
ई भोर से लऽ के आ दिन के बारह बजे तक जखन ई प्रयास करै छियै तखन एकरा लैट्रिंग दै छियै
नहि नहि तहन कनि ध्यान रखैयोग्य छै।
आ सर्दी होइत छै तऽ ओ अहाँकेँ बात आओर बढ़ि जाइत छै एक एक दिन लैट्रिन नहि होइत छै एहि बीचमे तऽ हमरा कह। एहि बीच मे तऽ बड़का समस्या भऽ गेल रहे एकरा एक डेढ़ दू दिन नहि भेलै तेन अहाँकेँ अनलहुँ दवाई दियाबऽ पड़ल तऽ
ह अच्छा नहि नहि बच्चा छै। एखन ओकरा पर ध्यान दियौ आ अहाँ कि ध्यान देबै कनि हुनकर माता राम देथिन ध्यान अहाँ तऽ जते काल रहबै ततबे काल ध्यान देबै।
सुनलहुँ हे जे भागवत भऽ रहल अ भागवत कथा।
हँ यौ देवी भागवत जे छै से अहाँकेँ स्टार्ट भेलए।
माँए कहै छलाह।
हँ तऽ ओ पण्डितजी जे छै से एलखिन अहाँकेँ परसू खाना तऽ ओ पण्डीजी जे छै से फेर सभटा एतय ओरिया देलखिन आ भोरमे भागि गेलखिन।
ओहो।
भागि गेलखिन तखन हुनका फोन कऽ कऽ पूछल गेल जे अहाँ कि भागि किया गेलियै सभटा आयोजन कर करबाक क तऽ कहलखिन जे पहिने एगारह हजार रुपआ भेजू हमरा हमरा आसन। शाशन सभटा लेब हमरा अपने अथी एना ओना बहुत रंग के फाइल छलनि हुनकर। न फेरता ह ऐसे दिल खुद वला गाड़ी लऽ के गेल हुनका एगारह हजार रुपैआ देलखनि कमिटी वालला मे सभ
अच्छा अच्छा।
तहन फेरो एयलथि त आ दोसर दिन छियै भागवत। कथा के नहि नहि एत बजरंग बली मन्दिर पर।
अच्छा ई बजरंग बली बैक बैक लग ओ ओ ठीके छै ह
आँसू सभ दिन जाइ छथि एखन साँझ
नहि कनी देर जा कऽ सुनू बढ़िआ बात छै आनन्द अबैत छै कोनो कोनो।
कृष्ण भगवानके कतऽ विष्णु मतलब विष्णु छनि तऽ सभटा विष्णुए भगवानके अवतार। लेकिन कतयसँ कखन भेलनि केना भेलनि से पूरा बतबै छै व्य सुख्या मे तऽ नीक लगैत छै सुनैत।
कि छै ने जे ओहिमे अहाँकेँ कोनो एहन कथा चालू भऽ जायत
हँ।
ओ अहाँकेँ मोन लागल लागत कोनो प्रसंग एहन रहै छै ह ह प्रसङ्ग एहन रहै छै।
जेना अहाँकेँ जे छै से कृष्ण भगवान के बचपन वला जे अथि कहै छै ओहिमे बड्ड नीक लगै छै। सुनय मे आनंद अबैत छै जे ओहिमे अहाँकेँ समुद्र मे कृष्ण भगवान जे छै से बॉल लए कुदि गेल छथिन शेष नागके फन पर अहाँके जे छै से रोप। ने छनि हुनका पूरा।
इ सभ ई सभ तऽ अपना सभ टीवी पर सीरियलो सभ मे देख छी फेर एखन देखलियै टीवी पर एकटा अहाँकेँ ई पांडवे सभ वाला बच्चा सभ वाला
हँ।
चालू भेलै हे।
नवका।
नवका मे हँ
ओ नीक लगैत रहै छै देखैत।
सही बात छै चलि गेलखिन ओ कुटुम्ब एकटा आयल रहे से चलि गेले। भोर मे जिनका सगे टहलैत रह भोरे मे चलि गेलथि।
एगारह बजे करीब मे गेलथि। ओकर बाद जे छै से अहाँकेँ ओ गेलथि तकर बाद हमहूँ गेलहुँ बेनीपट्टी।
आयल आयल रहैत आइयए कि काल्हि राति मे
नहि काल्हि रातिमे आयल छलथि हेन ओ। अहा के चंन्दा हुनकर बौआ जेकर मुड़न भेले या
अच्छा अच्छा नी वय रहल रहै
हँ भगवती के गोड़ तोर लगबाक छलनि अपन जे छै से आबि कऽ तब। अपन कऽ कऽ आइ गेलथि हे काल्हि जे छै से फेर अपन चलि जेतथि कोलका टिकट छनि।
हू।
काल्हि अपन ओतयसँ निकलताह आ ताकर बाद हुनका ओसभ गेलथि हे तब जे छै से हम। आँसू कहने रहथि कनि होम ब्रांच चलय लए
हँ।
ओतय जे छै से कहलियनि फासौ हमरा तबियत स्वस्थ बुझाइ से हम नहि जायब तऽ कहलियनि अहाँ नहि जायब त पापा के देखा दै छियनि।
हँ हँ।
तखन जे छै से गेलहुँ हुनका लऽ कऽ ओतय अहाँकेँ बेनीपट्टी
हँ।
तब फेर अहाँकेँ दवाइ तवाइ सब डालैतलहुँ भीड़ छलैय बेसी तऽ साढ़े चारि बजे कड़ी महलो हँ आयुर्वेदिके सबो आयुर्वेदिक आयुर्वेदिकके दवाइ बड़ महग रहै छै यगो
कथी के एखन देखा रहल छथिन हर्टे वला?
हँ हुनका जे छनि से अहाँकेँ ओ मतलब छाती लग जे छै ने बायाँ साइड मे दर्द करैत रहै छै।
अच्छा अच्छा अच्छा
आ ओहीसँ जे छै से ओहि टोपे माथ ताथ पूरा धेने रहैत छनि। त लगभग पाँच महिनासँ खाय छथिन। पाँच महीना से पाँच महीना से देखबई छन। ओ दबाइ फायदा केलकनि हैं
हा
तऽ उएह जे छै से लेकिन एको बेर जाइ छियै तऽ पाँच हजार सँ कमके ओ दबाइ दैते नहि छै
आओरो बही
दबाइ ओकर एगारह सए तेरह सए नओ सए एना कऽ कऽ ओकर दबाइ अहाँकेँ रहै छै। नय डाक्टर डाक्टर आबय छय अहाँकेँ ओतयसँ कि कहै छै दरभंगासँ
हँ
आ ओकर बाद जे छै से अहाँकेँ ओ अपन जे छै से दोकान वला जे छै ओ रहे य ओ रहे य ओ अपन अहाँकेँ एक सोम दिनके खाली बैसै छथिन डॉक्टर साहेब
हँ
ओ जे छै से अहाँकेँ एक दिन सोम दिन मे हमरा बुझाइ है कि बीसटा पेसेंट अगर देखै छथिन
आँ
तऽ बीस पंचे सए गोटएके लाख के दवाइ ओ एक दिनमे बेचै छै एक दिनमे हँ किया तऽ पाँच चारि हजार आ पाँच हजारके बीचमे ओ दबाइ दै छै ओहिसँ कम कऽ अहाँकेँ किछु केना अगर सर्दि लऽ कऽ अहाँ जेयबै
हँ
तब चार हजार प
ब आ बाँंकीपुर से देखलियै हे प्रशान्त किशोर खरा है होरहलय अछि कि तीस जुलाई के छय अहाँकेँ नओ आ तीन के छै अथी पन्टिंग
नहि नहि अथि हैत
अच्छा ई कहू जे नीतिन नवीन खड़ा हेतै कि ओ आब छोड़ि देतै सीट।
आब छोड़ू ने ओसभ चर्चा करब बादमे। हँ ओ अपन आब हुनकर ओ
बात सही अछि आओर सभ
आओर सभ सभ बढ़िआँ छी वही जे छै से अहाँकेँ बरियाती अछि।
बरियाती तऽ हमरो अछि ओ ओकर निरन टोलमे छै।
हँ निरंजनके आइे विवाह अछि तऽ बगलेमे अछि
बगले मतलब ज
लगेमे छै ने
हँ से तऽ एतयसँ लगेमे छै
हँ तऽ हमरा जे छै से अहाँकेँ हमरा जे छै से जकर गाड़ी नहि अनने छलहुँ पटनासँ नबका
हँ हँ हँ ओहो।
तऽ ओकरा कहलियै यौ की तऽ कहलक कि नहि जाय तऽ पड़बे करत बरिआती हम बहिने कहि देने छै आ छलै मोन अस्वस्थ। तऽ कहने रहि कि गाड़ी जे छै से नहि हेतै तऽ अथी भजियबै छी ककरो दऽ देबै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
लेकिन ओ नहि मानलक तऽ आब दबाइ खेलहुँ एखन अहाँकेँ एकटा दर्दके।
अच्छा।
आइ की भेल त चौ कल पर से निकल रहलूँ ते एतऽ बगल मे देवाल छै चौक मे जे छै ने से नहि नॉर्मली एक रती लगे या चोट।
हँ हँ।
से केहनी मे लागि गेल से की कहू। प्राण ऊपरे चलि गेल छलै ततेक दर्द, अखन तक फुलि गेलै दर्द कऽ रहलै।
ह बहुत समस बहुत कष्टप्रद होए छै स्थिति ए ओ खेत
अयौ तऽ चाय पानी भेले अहाँकेँ
चाय नहि भेलै हे बिस्किट तिस्किट खेलहु हूँ
अच्छा जलखै भऽ गेलै हल्का फुलका।
जलखे भेल छै आब चाय ताय बनतै तऽ पीबै।
नहि नहि नीक बात छै चाय ताय तऽ देबाक चाही गर्मी अछि ओना।
कनियो के मोन अस्वस्थ छनि।
यौ मौसम जे अहाँकेँ परिवर्तन लेलकै यए ने
हँ।
एय लऽ कऽ जे छै से अहाँकेँ अथी काल्हि परसू तक जे छै काल्हि तक कतेक गर्मी छलै बुझाइत छलै जेक अहाँकेँ आगि बरसि रहल छै आ काल्हि साँझमे जे ठण्डा हवा चललै तऽ आइ भरि दिन जे छै से हाहि बहै छल। आ ओ जे छै से आइके बाद फेर अखन जे छै से
नहि मौसम एखन एखन बहुत बढ़िआँ अछि, बहुत सुहावना मौसम अछि।
सुन्दर अछि अहाँकेँ हल्का हल्का हवा बहय छै आ समय ठंडा केने अछि
समय ठण्डा केने अछि, हँ मेघो नहि कतहु लागल अछि।
हँं मेघो नहि अछि तऽ ईसभ नीक गप्प छै एना हेबाक चाही आ पानि जे भऽ जाइत छै तऽ किछु। किछु भऽ जाइ छै गाम घर के